हेलो
ओर मित्र
ह नमस्कार आइ हम समाजे एकटा गम्भीर समस्या गप करल चाहै छी दयस्पर्घा
बिल्कुल मित्र ई वास्तवमे बहुत चिन्ताके विषय अछि शिक्षा आधुनिक बावजूद देशक दहेज प्रथाक हमेशा आयो समाजमे पूर्ण रूपसँ समाप्त नहि भेल अछि
हँ बिल्कुल सही कहलू विवाह पवित्र सम्बन्ध आयोजक कारण व्यवसाय रूपसँ देल जा रहल अछि आ बहुत दुखद बात अछि
बिल्कुल मित्र आखिर दहेज प्रथाक केन अर्थ की होइत अछि
विवाहक समय बर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष नगद पैसा गाड़ी गहना जमीन फर्णचर आ ओना महगा वस्तु माग करबाका आ दबाब लेल एकरा दहेज प्रथा कहल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल पहिने खुदकऽ परिवार अपन बेटीक प्रेमिक संग किछु उपहार दैत छल मुद्दा धीरे धीरे ई परम्परा बाध्यकारी मागमे बदलि गेल
ह बल्कि आब कतेको विभाग पहिले दहेज सूचि बनाव जाइत छथि जे समाजेक बुराई रूप धारण कर ले अछि
हमरा बुझाइत अछि जे दहेज प्रथाक एकटा मुख्य कारण समाजमे दिखावा आ झूठी प्रतिष्ठाक भावना सेहो होयइत अछि
हँ कतेको लोकोग सोचैत छी जे बेसी दहेज भेटला समाजमे समाज भारत मुदा वास्तवमे ई सान नहि लालच परिचय होय अछि
आर्थिक रूपसँ कमजोर परिवारक स्थिति तऽ एहि कारण आओर कठिन भट जाइत अछि
सही कलो बहुत बड़ा माता पिता बेैटी के नहि आओर मजबूत भए सकैत छथि आ जीवन भरि सहयोग ऋतुके चुनबैत रहैत छथि
कतको बेर दहेज नीक भेटलक कारण विवाह टूटि जायइत अछि आ विवाहक बाद लड़की प्रताड़ित कयल जाइत अछि
हुं एतक दहज नहि बैठला कारण विवाह छुटी के जाया बाद लड़की के प्रताकृित कल जाइत अछि
हमरा लागैत अछि जे दहेज प्रथा केवल आर्थिक समस्या नहि बल्कि नैतिक आ सामाजिक समस्या सेहो अछि
हूं बिलकुल जब विवाह प्रेम सम्मान आब विश्वास पर आधारित होइत छै दहेज कोनो आवश्यक नहि रहैत अछि
बिलकुल शिक्षा बढ़ल अच्छी मुद्दा सोचमे परिवर्तन अपेक्षा के लि गाँव मे नहि भरल अछि
हँ शिक्षा शिक्षा बदल अछि मुदा सोच मे परिवर्तन अपेक्षा गति स नहि भए रहल अछि
सही बात असली शिक्षा ओहि समय मानल जायत जखन पढ़ल लिखल युवा स्वयं दहेज लेबक इन्कार करत
हुॅं माता पिता भी से अपन पुत्र के बचपनसँ नैतिक मूल्य आ समाज तक शिक्षा देबाक चाही
बेटी आ बेटाक दुनूक समान छथि विवाह कोनो सौदा नहि बल्कि दु परिवारक पवित्र सम्बन्ध होइत अछि
सरकार देश बिरोधी कानून बना देने अछि मुदा कानुनी सामाजिक सोच बदलनाइ सेहो जरूरी अछि
जहाँ समाज स्वयं देश प्रथा लेन परिवारक विरोध करत तऽ ई प्रथा बहुत जल्दी कमजोर पड़त
युवा सबके संकल्प लेबाक चाही जे ओ एक दहेज लेत आ ना दहेज देत
ई वास्तवमे परिवर्तन शुरुआत होइ परिवर्तन सरकार स पहिने समाज आ परिवारो शुरू होइत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे जागरूकता शिक्षा महिला स सशक्तिकरण आ नैतिक मूल्य माध्यम से देश प्रथा के धीरे धीरे समाप्त कैल जैत सकैत अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल दहेज प्रथा समाजक लागल एहि कारण अछि जकर अन्तमे केवल कानूनसँ नहि बलकि जागरूक समाज शिक्षित युवा सानतक सोच संभव अछि
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे दहेज पर्था जड़ी बहुत गहरा अछि केवल कनूनी बना देने ई समय से समाप्त नहि होयत
कानून आवश्यक अछि जखन समाजक सोच नहि बदलत तखन दहेज पर्था सम्पूर्ण समाप्त नहि भऽ सकत
बिलकुल आखिर एहन की कारण अछि जे शिक्षिक परिवार मे दहेज मांग करैत छथिन
एकर मुख्य कारण लाला सामाजिक प्रतिष्ठाके झूठटा प्रदर्शन आ पुरान सोच अछि केतक लोक अपन बेटीक शिक्षा आ नौकरीक दहेज कहयबाक माध्यम बना लैत अछि जे बहुत दुर्घपन्न अछि हमरा लगैत अछि जे विभागमे देखिावक प्रवृतति सेहो एहि समस्या क बढ़त अछि